सएह हम कहै छलियै वा जे हम कखनो क हम स देख लै छियै जेकी बहुत आदमी जेकी सब दोसर दोसर शहर मे रहै छथिन आ उ सब एक एक जगह जमा भऽ गेलखिन जिनका भेटो करय के कोनो आशा नै रहै छै जे कहिआ ई एक संगे एथिन सेहो सब हमसब सपनामे देख लै छियै नाय
हँ हमहूँ सपना देखलियै रहए आब इस्कुलके जे टीचर रहथिन बच्चामे आब हमहूँ न मिलबै से एम पी के एगो मध्य प्रदेश के एगो सहेली से एगो शिमलाके सहेली से एगो हमर क्लासमे ठाजीपुरके से सब एकसाथ घूम रहली हँ ई कवि सम्भव हइ आ खूब हैप्पी छी खूब खुश छी आहाँ खेल घूम रहली हँ जहाँ जहाँ मतलब कुछ कुछ खरीद रहली हँ मेला ठेला सब जब फेर नाथ टूटल तऽ फेर मतलब लगल की तरीके की सपना देखली
आ कहियो कहियो हमसब देखै छी बच्चावला अपन सहेली सबके संगी सबके तऽ बड़ा खुशी होइए मूॅंहो नै आब चिन्हाइत रहैया अथीमे सपनामे कि जे के के छैय से नाम सबके याद अइ तब नाम से हम सब हुनका चिन्है छियनि फोन सपनामे
हँ एक दिन हमर बाबूहो बोल हूँ हूँ
कहु कहु
एक दिन हमर बौओ कहैत रहब कि मम माँ तऽ हम कहलियै कि हँ ऐस
हूँ कहियो कऽ हम सब देख लै छियै जे आब जेना दी दी तऽ हम सभ सपना में पहिलोही देख लै छियन हुनका जे ओ आब वला छथिन आइब गेलखिन तऽ
हेलो ओ
तऽ कहै छथिन कि अहाँ सपनो केँ यात्रा जे देखै छी सपने केँ यात्रा में देखलै छियै जे केओ आइब गेलै से तऽ ओकरा हकीकत बुझ लगै छै केँ नै नै से सपना में नै देखै छियै हमरा हकीकत बुझाय लगैय जेना ओ आभै वला न छथिन तऽ हमरा हकीकत बुझाय लगैए जे भाय आइब गेलखिन
हु वैसे हमर सास रोजे सपनेथु कुछ न कुछ मतलब रोज केँ कहानी हमरा सब केँ तऽ उतना थपना ना अबै छै हुनका रोज ई भोलैय तऽ
बेसी सपना नै देख सक होइ छै हम सभ कहियो कहियो देखै छियै सपना आब जेनाकि ए जेनाकि कहियो कऽ देख लै छियै जे आब बौआ केँ परीक्षा छलै ए तऽ मोन में बैसल छला जे सवेरे उठे केँ अइ तऽ उठै छी तऽ बौआ जेतै परीक्षा देब तऽ ओइ दिन सपना गेलियै कि जे ई हमरा लेटे भऽ गेल उठ में तऽ लेट भऽ गेल उठ में आब की करू तऽ बौआ जैत केना परीक्षा देब लेल तऽ उठलौं कहुना उठलौं तऽ देखै छी जे भाइ भ तऽ समय से पहिलोही उठ गेलौए
हँ हमहूँ सपनेलयै जब मुस्की केँ जब हमर तबियत तबियत खराब रहै हमर आ मुस्की उठे न ओकरो तबियत खराब रोजे उठे न ने चाहै छै सुबह में आब रोज हम ओय दिन सपनै छी कि जे ब अथी आ नीन्दे ना आबै रात में जल्दी हम कि अइसन नै है हम सुतले रह जाउ बस चल जाइ सपना में देख रहलि हम कि बस छूटि गेल बच्चा केँ एग्जाम परीक्षा छूट गेल सब छूट गेल डर कऽ उठली हऽ तब देखै छी कि ना आर टाइम होइ वला रहै उठे केँ तऽ जल्दी से उठली तऽ सपने तऽ जगेबो कयेलक हमरा
हँ हऽ ह सपना जगबै छै सपना में बात छै जे हम सभ नीन्द केँ आ आखिरी पहर में न देखै छियै सपना तऽ उ तऽ ओ हमरा सभ केँ जागृत कर वला समय रहै छै उठ वला समय रहै छै तखन हम सभ देखैत छियै आ हम सभ बुझै छियै जे भरि रात हम सपने देखलौ है
ने तऽ सपना केँ कोइ कोइ कहै छै न कोइ कहतौ कि सपना सुबह सुबह केँ की तऽ सपना सच हो जाइ छै तऽ कुछ अच्छा देखली तब तक खुशी मिलल कि हँ सुबह केँ सपना स अच्छा होए आ कहीँ खराब देखली तऽ टेंशने होइल कि बाप रे कहीँ सच ना हो जाइ
हँ नै तऽ सपना कोनो कोनो सच होइ छै सभ नै होइ छै सच नै
सब न सच होय छै
आ कहै छै लोक की जे घटना आ दुर्घटना तऽ जीवन में लगले रहै छै तऽ एकरा सपना स कोनो वास्ता नै छै लेकिन कखनो कखनो ओ सपना जरूर हकीकत में बदलै छै बहुत बात कखनो कऽ हम सभ देखै छियै जेना कि पहिले कोनो ई घटना जे छै पहिलहु भेल छै तऽ हम सभ शायद ओ सपने में देखने रहै छियै तै ई लगै छै मोन में नै
हँ याद न रहै छै न किछु किछु सपना भूल जाइ छै लोक
हँ बिसैर जाइ छी हम सब
छी हँ तऽ छै सपने दुबारा देखली हम सब तऽ लगल की देखल चीज देख रहली हऽ
तऽ हमरा लगै यऽ उहै सपना सब देखै छियै जे बिसरा जाइ छै वहै सब कखनो कखनो। कखननो जे घट लगै छै सामने में हुवअ लगैत छै तऽ हम सभ बुझै छियै जे अरे इ तऽ कहियौ हमरा भेल ऐ इ हमरा संगे तऽ इ सोच तऽ हँ तऽ जे सप सपना में बीतल रहैए से होइए जे ई हकीकत में न बीतल होय
हू
सेहे बात छै सपना तऽ सपने छै लोग अनाहुँ जाय छै सपना दे
हू हलो
स काइल बिसैर जाइब ह हेलो
हु आवाज नै अबैत रहै
आब अबै यऽ
हँ हँ आबै बोल
हँ वैह कहलियै काल्हि जे सपना देखलियै से आइ बिसेर गेलियै
हूँ भूल जाय छै बहुत सपना दिमाग स निकल गेल आ कोइ कोइ सपना तऽ हँसिओ ऐल याद करैके कोशिश भी कैली कि किछु तऽ सपनैली र अच्छा। याद करू बहुत दिमाग पर जोर भी डालली तैयो नै याद ऐल फेर छोड़ि देली कि हटाब याद तत आ तऽ ना तऽ याद कऽ कऽ की फायदा
हँ सही बात छै आब सपना केँ कते दिमाग पर जोर दऽ दऽक दऽ दऽक। कोशिश कलौ याद करै केँ जे भाय की देखलौ तऽ उ सपना यादे नय पऽ अबैत रहैये
हुँ
कखनौ छोड़ देलौ फेर उएह सपना दोसर दिन सपना जाय छै
हँ तब याद आ गेल कि अच्छा हमे सपना देखली।
हँ हँ तहन याद पड़ै छै। जे अच्छा ई सपना देखलौं हँ। खैर सपना त।
सपना तऽ हइए हइ देख। अपन बच्चासे भी रिलेटेड अपनो हमरो सपना हइ पार्लर खोलू रात दिन सोचैय छी
सुत पएर धोक कऽ सुत आ नय तऽ सपना सपनाइ लगबै। तऽ कहियै जे माँ कि कहै छै एकर। कोन अथी छै वास्तविकता से कोइ एकरा सम्बन्धे नय छै ई बातके होइ छै बड़ बुजुर्ग जे कहै छथिन बात से होइ छै जीवन मे तऽ हुनका सबके की चूकी जीवन के अनुभव रहै छैन ने हुनका सब के तैँ ओसब कहैत छथिन
हुँ
चारे साफो सफाइ दुआरे कहैत हेथिन जे भाइ। सपना
ना जूठो आर लेल कहै छै न जुठा भी न बेडपर न खाय लेल बस बिस्तर पर
हँ
बिस्तर पर भी खाय पिये लेल न लोक कहै छै इहे चलते न
हँ ओहो होइ छै कहै छै ओछानि झाड़ि ले
देखै छै कि तऽ मतलब बुरा सपना आयल जे ठा होय गन्दा पैर- पैर ओय तऽ तोरे सूते किजैै से
हँ हँ तऽ सपना ओहि लए कहै छै ने बड़ बुजुर्ग जे ओछानि झाड़ि लिअ पएर धो लिअ की चेनसे अहाँ सुती आ सपना नीक नीक देखी। ई नय जे अहाँ जेना तेना सुति गेलौं आ। सपना देखऽ लगलौं तऽ अदलाहे अदलाहे सपना देखलौं खराब खराप सपना देख लेलौं। आ उ सपनामे कखनहु अहाँ कानय लागू हँसय लागू तऽ
हूँ
सु नीन्दोमे न बाधा होइ छै।
हँ नीन्दे टूट जाइ छै तऽ फिर दिन नींन्द न पूरा होएल तऽ दिन पूरा खराब भऽ गेल
हँ हँ
पूरे दिन किछो अछ् किछो अच्छा नय ककरो से झगड़ा हो गेल केकरो पर गुस्सा के बोल देली सब तऽ नींद सेही होयत हँ आलस -आलस भी लग ल कुछ दिन बर्बाद हो गेल। मनमे मन हूँ
सपना पर तऽ अपन बस छै नय लोक के जेकि नीके देखब कि
हूँ
टेनसेब बढ़िआँ बढ़िआँ सपने देखब खाय के पिय के रह के सुत के
आ किछ भी सपना आ सकै छी अहाँ ओत तऽ अहाँ के अधिकार अइ ने जे हम बढ़िेयाँ बढ़ियाँ सपना देखी।
हू कहै छी ने सपना उपना नहि होता
ठीक छै तऽ
सपना देखू आज पैर हाथ धो कऽ सू अच्छा -अच्छा सपना देखू तब तऽ अच्छा- अच्छा सोचम
हँ हँ सोचबो करब आ देखि करबो करब मनमे कखनो कखनो ई होइएा जे कि सपना हमर हकीक द्कत मे ई बदलि जता कोनो जे नीक सपना देखै छियै तऽ होइया जे ई बदल दैल जइता हकीकत में त बड़ा निक होयता मन में कचोट हुअ लगैय कखनो क जो।
आधा धूरा रहि गेल सपना ते जे पूरा देख लेतियै आगे की भेलै आगे की भेलै नय
हूँ
त से हुअ लगैया मोन में अधे सपना देखलो अधूरे भऽ गेल सपना।
हँ
आ उ सपना पूरा कर लेल दोसर दिन कहै छियै आय चैन स सुतै छियै उएह सपना देखबै से तऽ नय होइ छै।
न से नय होइ छै किछु मतलब किछु किछु सपना अइसन भेल न की आगे की होइत रहे से देखती र जैसे सीरियल घर नाटक वाटक में जैसे न मन करेछै। ओहो नींन्द काहे टुट गेल आगे की होइत रहै फ्यूचरमे से देखती रह तनि भविष्यमे तनि और पता चलत र हमरा।
हँ से तऽ होइ छै लेकिन की कयल जा सकै छै सपना देख में तऽ पाइयो नै लगैया हमरा
हूँ
हर आदमी के अलग अलग सपना होइ छै
सब अपन सबके विचार अलग होइ छै मान अलग होइ छै तऽ सपना भी अलग होइ छै
किछ झगड़ालू लोग जे हेतौ ने से सपनो में झगड़े करैत रहतौ लोक से हम जखन देखै छियै एहन झगड़ालू लोक के ओ सपनो मे हम अपन सपना न देखै छियै जे ओ झगड़े करैए ओकरा स कनि डरो भऽ जाइया दिनों में डर होइत कि जे रात में एकर सप ना में देखने रही झगड़े करैत तऽ कहीं हमरा झगड़े नहि करअ लागै ईस मन मे हमरा हुअ लगैय डर पैस जाइए ओकरा लेल
आ न तऽ डर अच्छा भी है ने एक तरह से सावधान रहल लोक ओकरा से दूर रहल कि झगड़ा ओकरा न होइल सपनो तऽ हमरा मतलब सतर्कते एक तरह से दे रहल ह ने
हँ हँ सतर्कता छै जे भाय ओकरा से अहाँ दूरे रहू कोनो एहन बात नय बाजू जैसऽ कि झगड़ा हैत ई तऽ सतर्कता तऽ